हलो हँ अपना सबके जे मधुश्रावणी होइ छै मिथिला मे
हूँ
ओइमे की सब होइ छै शुरू दिन स
मधुश्रावणीमे तऽ जहिया सब पहिला दिन शुरू होइ छै ओइसँ एक दिन पहिले नव विवाहसब अथि कयलक नेहा खेलक तहन पहिल दिन त फेर व्रत रहै छै अनून खेलक
अच्छा दिन हँ
भुजियो सब नै खाइ छै मिर्चीवला चीज सब नै खेलक दूध भात खेलक दूध चूड़ा खेलक आ पूजा को नै नै पूजा केलक बिसहारा के
बिषहारा के होइ छथिन आओर आओर कोनो अथि के होइ छथिन
चन्नइके हुनकर कथा होइ छै चन्नइ के विषहाराके कथा होइ छै गीत भेल फूल डेलीके डेली फूल लोढ़ क अनलक सब पाँच दस जे संगे रहल सब मिलके गेल फुल लोढै
कै दिन खुलै छथिन
तेरह दिन भेल कोनो कोनो बेर कोनो बेर चौदहो दिन भऽ गेल हँ सभ दिन कऽ अलग अलग कथा होइ छै हुनकर आ फूल जे तोड़ दु नया नया साड़ी पहिर कऽ गेल सब सखी सब मिल कऽ
आ ओइ म अथि केँलक विषहरा कऽ बाइसे फूल चढ़ै छैन हँ बहुत तोरा हँ एक दिन पहिले फुल तोड़ कऽ आन पड़ै छै गौड़ गौड़ीक खाली टटका फूल चढ़ै छैन लाल पिअर हँ तना केँ उज्जर फूल चढ़ै छै न हऽ विषहरा कऽ दूध लाबा चढ़बे छै
हु दूधो लाबा डेली डेली चढ़ैत हेतेन
हँ डेली प्रसाद चड़हल
तऽ बिषहरा वला प्रसाद खाय छथिन इ
नै विषरा वला जे कथा कहै छथिन से लऽ कऽ चैल गेल आ गौरी वला जे प्रसाद रहल से होन हँ भै सब कऽ देलक खाय लए
आ तहन ओ पूजा पर स उठल तहन खेलक ब्रती आ फेर हँ दिन कऽ दूओ बेर खा सकैए
तहन साँझ कऽ फेर गेल सब फूल लोढ़ै लऽ
फेर साँझ केँ गीत होइ छथिन
साँझ होइ छै कोबर होइ छै फेर कोबर में दीप जे लेसल गेल ऐहबात म मन्त्र पड़ कऽ ओइ दीप कऽ मिझेलक
फेर दोसर दिन राइत कऽ पाइनो नै पियै छै हँ राइत कऽ डेली मंत्र पड़लक
हँ वीषहरा कऽ मन्त्र छै ओ मन्त्र पड़लक फेर दोस फेर दिन भऽ कऽ राइत कऽ पाइनो नै पियै छै
अच्छा
फेर दोसर दिन भऽ कऽ फेरस ओनाही सभ चीज कैलक पूजा ओनाही केलक
हु आ लास्ट दिन टेमी होइ छथिन
हँ लास्ट दिन बारह या तेरह पूजा भेल तैय दिन टेमी होइ छै फेर सासुरे स संब चीज आबै छै उहै चीज खाइ छै अपन नैहर कऽ नै खेलक ओइ बीच म सासुर स सब चीज ऐल उहै सब चीज खेलक फूल लोड़ैत छै तकर समान सब ऐल टेमी कऽ सभटा समान एल तऽ टेमी दागल जाइ छै
बहुत ठुम टेमी नै दागल गेल बहुत
हँ बहुत ठुन देखा कऽ छोड़ दै छै हँ एमहर सब बहुत दरभंगा जिला में बारल जाइ छै मधुबनी जिला सब दि हँ नय नय केलक उमहर के खाली देखा कऽ छोड़ देलक सभ जगह के अपन अपन विध होइ छै
मधुबनी जिला में तऽ सुनै छियै नमको खाइ छथिन
हँ तऽ ओ न जे नमक खाइ छै तऽ हुनकासभ के नमको के समान आबै छै सभचीज
हूँ
चाउर दाइल सब्जी घी मसाला हँ सब चीज आयल तहन अ अपन सब चीज वएह बना कऽ खेलेथ लेकिन खाइत सासुरे के सब चीज
अच्छा तेरहो दिन
हँ तेरहो दिन सासुरे कऽ चीज खेलक टेमी कऽ पड़ात तहन नमक खयलक फेर सभटा ओय दिन भसेलक विषहरा सभकेँ जल में द हँ गौरी विषारा सब जल म दऽ आयल
अच्छा आ बूट बाँटल जाइ छै न अपना सब
बूट हँ बूट तऽ पहिलो दिन बाँटल जाय छै हँ टेमी दिन बाँटल गेल हँ सातम दिन छोड़जउर बाँटल गेल
अच्छा
तीन चार दिनका बाद एक दिन खीर बाँटल गेल
अच्छा
हँ
हूँ गीत कथा सब दिन कऽ होइ छथि ने
डेली डेली कथा अलग अलग विषहारा के कथा होइ छै अखेन महादेव के कथा होइ छैन
आ कथा कहे वाली आबैत हेथिन न
कथा कहै वाली आबै छथिन जे व्रति पहिले दिन साड़ी पहिर कऽ पूजा करै छथिन
हूँ
सब दिन ओएह साड़ी पहिर कऽ पूजा करै छथिन आर ओ साड़ी अन्तिम दिन कत काथा बाली के देल जाइ छै
ह ओर हुनका की सब देल जाइ छै
ओर हुनका सीधा देतै दक्षिणा देल जाइत छै दस बारह तेरह दिन आब कऽ पूजा करबाबै छथिन
हूँ
से हँ दक्षिणा पड़ल सीधा पड़ल
हूँ
सब दिन कऽ सखी सब मिल केऽ फूल लोढ़ैेल सभ जगह अलग अलग गेल
मन्दिर पर सब जगह जाइ छथिन
सब पर फुलबाारी जाक फूल लोढ़िक अनलक
हूँ सारीयो ओतुके सब हिन पहिल पहिल बेर
हँ हँ साड़ियो ओतुके पहिरै छै।
हूँ
पूजा तऽ एके गो साड़ी पहिर कऽ हँ केलक। फुल लोढ़ी साड़ी आबै छै एगो से पहिरलक टेमीक साड़ी अलग आयल।
हुँ
बड्ड बड़का पाबनि छी
हुँ एणहि बेर मधुश्रावणी कै तारीख क छीयै से बुझल ये
नय दू तीन तारीख सभसे हेतै हमरा बुझाइये
हुँ कोन तिथिके होइ छथिन शुरू?
पञ्चमी के नाग पञ्चमी के हँ नागपञ्चमीे।
हुँ अपना सबके मतलब जे घर मे सबके ने ओहि दिन अथी बिसहारा
हँ विषहरा ओ तऽ सभ घरमे लिखल गेल दिवालपर गोबरसँ बिषहारा लिखल गेल ओहिमे सिन्दूर सिन्दूर लगेलक लाबा दऽ दै छनि हुन टा दुभि दऽ दै छनि बिषहेर स्थान मे से दूध लाबा चाउर सभ चीज लोकके गेल दै लए विषहारा के पूजा होइ छनि ने ओहि दिन।
हुँ हुँ आ ओ माटि को कथी बनै छथिन?
माटि के थुम्हा बनय छथिन पाँच गो या सात गो माटि के थुम्हा बनल ओहू परम आब सिन्दूर लगे देलक दूभि गारि देलक लाबा चढ़ाए देलक। हुनको धूप अगरबत्ती देखेलक।
अच्छा
ओहि दिन से घर मे फेर अथियो न दूध लाबा चढ़बै छथिन।
हँ विषहरा के हँ विषहारा के दूध लाबा भरि सावनमे तऽ चढ़बैएके चाही सबके।
हुँ
आ उ थुम्हा वाला माटि रहै छै त ओ कहै छै जे ककरो जे कहीं कथी साँप ताँप कतहु किछु काटि लेलक ति ओ कनि लगे दै छै त बड्ड विषहारा
रक्षा करै छथिन
रक्षा करै छथिन
हूँ आ ओ धान किये उपर हे कऽ छिटल जाइ छै घर सबमे साँझके पहिले दिन।
ओहो सब छै पहिलुके छियै ओसभ जे उएह साँप कीड़ा दुआरे
पाँच
धानके लाबा ओहिमे मूसक माटि गै ई वला अथी रहै छै बांक रुइया रहल से रुइया ओहिमे मिले कऽ तहन ओहिमे मत्र रहै छै मन्त्र पढ़ि कऽ
हूँ
अनलक जिनका पढ़ऽ आबै छै से पढ़ि देलथि अनलक कोनो राति सभटा घर सौँसे घर सबमे
हुँ
साँप कीड़ा दुआरे ओहि दिनका ओ चीज विधान छै ने
हुँ
तैँ ओहिदिन कैल जाइ छै
आ जै बेर मालेमास लागै छथिन तै बेर
तऽ बीचमे छूटि जाइ छै बीचमे अपन बहुत आदमी तऽ अपन ओनाही रहल व्रतेमे
जा मलेमास अथी होइ छै ता तक
हँ ता तक फेर जहन ई वला सही महीना आबै छै तहन फेर ओहिमे पूजा फेरसँ शुरू भेल जै दिन बचल रहै छै ते दिन पत्ता सब ई नय छै खाली फूले विषहरा के तऽ जते रंग के बाँसक पत्ता अकोन के पत्ता धथु र के पत्ता निम्बूके पात कनैलके पात लतामके सब पत्ता सब पत्ता सजे कऽ तहन ऊपरसँ फूल दऽ कऽ डेली पाँच गो डाली सात गो डाली एते फूल छिटल जाइ छनि विषहारा के
हुँ
गौरीके तऽ अपन डेली टटका फूल चढ़ै छनि हुनका तऽ खाली अड़हुल चाही गुलाब
आ उ अथी के ओइमे जे आब छितनी रहै छै की रहै छै बाँसके तकरो कोनो काम होइ छै ओ जे बाँसेके नय रहै छै
नय बाँस हँ छितनी पनपथिया ओ सब तऽ आयल ओसभ ओहीमे न फूल लोढ़ि कऽ अनै छै डालामे अनलक ओसब ओतै सासुरेसँ आबै छै
अच्छा
पनपथिया ओकरा कहै छै
हँ ओसभ नया नया होइत हेतै न
हँ हँ नवका नवका सासुर से सभटा आबै छै न
हँ ओहीमे लोढ़ि कऽ ल राखलक फूल हुँ
ह ह हू
ह
आओर एहिमे उएह मतलब कथा होइ छथिन लास्टमे उएह पूजा वाला साड़ी जे रहै छै से कथा बाली के देल जाय छै
हँ हाँ ओ साड़ी देल जाय छै आ दोसरो आ आदमी सब जे सोहागिन छथिन से ओहो सब टेमी दिन नून बारै छथिन हँ टेमी दिन सोहाग मथल जाइ छै धन ध नी म रंग र रंगल रहै छै बेल के लकड़ी सँ तामबा मे सोहाग मथलक बिधकरी
आ सब सोहागीन
आ सब के हँ सब सोहागिन के ओ खुट मे दै छै
अच्छा
गणेश जी के सोहाग मथल जाइ छनि
उ
सब सोहाग लेल बूट लेल सब अपन अपन पन घर गेल लास्ट दिन हँ लास्ट दिन टेमी दिन होइ छै
हूँ टेमी कए जगह अथी होइ छै पड़ै छै
पेड़ पर दुनू पेड़ पर पड़ल दुनू ठेहुन पर दुनू हाथ पर हँ आ जी मे देख खाए देलक हँ सात गो पान के पत्ता मे छेदकेए कऽ